की बोलै छै दोस्त
अरविन बोलै छै दोस्त
कहाँ रहै छै दोस्त अभी
अभी तऽ हम ऐसीहि डालथि ने झारखण्डमे रहै जोश
का करैहथी वहाँ रह के
यहाँ ऐसे छी काम उम तऽ करैय छियै दोस्त पढ़ाई करैय छियै
ओ काम ओर पढ़ाई के दुनू करै चलै अछै
हूँ
पढ़ाई लिखाई कइसन चलै छै
पढ़ाई लिखाई त हम ता बोली दू तीन महीना तऽ मतलब हम किताब खोलले न हइ अभी ई चार दिन पाँच दिन किताब खोलले हि दू तीन दिन तक पढ़त ही एग्जाम आबैला जुलाई अगस्तमे नय
हूँ
आंही बताई हम
हमरो एग्जाममे आई बला छैय का करियै समझमे नयि आई अच्छा
तऽ कब एगजाम बा तोहार ऽ
अरे देखा तेईस चौबीस से एग्जाम होई
अच्छा अच्छा एहि तेइस चौबीस के अगला तेईस चौबीस
अरे यही तेईस चौबीस होइ हो
ओ तब तऽ दिक्कत तेऽ तबा दोस्त
वही एडमिट कार्ड डाउनलोड करैय मे लगल छियै हम
ओ एडमीड कार्ड आल गेलैय का दोस्त
हँ एडमिट कार्ड आ गेल छै
फी नहि ने भर ल पड़त हइ एडमिट ल नहि तऽ फेर इलाला त गोरमेंट बा तऽ
गवर्नमेंटमे तऽ फी कहे ने भरै चै लए पड़ैए
उ
फी कहे न भरै छल पड़ी
मतलब ई जाम फीस इतना देबियै हजार रुपैया
हँ एग्जाम फी देब ल पड़ैय छै
ह तऽ सेमेस्टर फी केतना बा
सेमेस्टर फी ज्यादा नहि बा सेमेस्टर फी वही के बोलै छै सात सौ रुपैया बा एग्जाम फी आओर सेमेस्टर फी का बोल भुला गेल छैय फी वही तीन हजार साढ़े चार हजार समथिंग मे बा
अच्छा
लिमिट नहि रहै छै कि कभी कितना लगे कभी कितना लगे कछो लगल जाइ छै
ह आ सीए उए दा सुनली तू एग्जाम देबय बा का होली सीए उए के एग्जाम बा
अरे कोइ मेहनत करै छै लेकिन न निकलल बा
तितना नंबर चढ़ा देलक त दितना नबर जितना नं्र रहल ह
ी एक पेपर मे एक मार्क पाँच मार्कस ऐसेे रह जाइत छलक
अच्छा
तऽ ओकरा कारण छोड़ देली फिर हम
सी ए त तोयू ना दे सकल बा द इंजीनीयर मे दे सकत बा
अरे सी ए के एग्जाम सब दे सकल छै लेकिन ई बात बा ने देखा उत्तर प्रदेश वाराणसीमे हमर पड़ल छै सेन्टर सेकेण्ड शिफ्टमे
हँ
हँ कितनासँ कितना बजे तक छै नब्बे गो क्वेशन छै सेकेण्ड शिफ्टमे छै बताबह हमरा डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करय लए पड़ै छै
त तोरा एग्जाम त कहाँ नहि लेबऽ आबी सेन्टर
वाराणसीमे देले छै
तो त तोलमे सि द छै
के फॉर्म भरले छै ने यूनिवर्सिटी वाला
त तऽ सी यूटी पी जी
न न सी उठी पी जी ओ दुन हो गेल छै पर्सनल एग्जाम होइ छै कॉलज जे लेब छै
अच्छा तू बोल झारखण् यूनिवर्सिट मेाम
अरे तो देखाथी ्रई करेथी कि कही मिल गवर्मेंट कोलज तऽ फायदा रहै छै ने
हँ द द
ट्राइ करैमे क जाइ छै कि कम से कम मिल जाइ तो फायदा रहै छै ने तऽ फिर
ई तो हमरो भााय तऽ दोस्त बा ओ विदेश जबा जे ईमे नाइन्टी नाइन मेन्समे नाइन्टी नाइन परसेन्ट तय लेले रहलक तऽ ओहिसँे बोलत यादो भैया हमर आई एस एम धनबाद जायेंगे हँ याद फिर फिर हम मोरेसस जाएब
हँ
हम बोली ठीक बा बाबू जहाँ जयबह हुआँ अच्छासँ पढ़िए लिखियह का बोली हम हमर लाइफ मे दोसो तू सोह ने पाय
हँ
तऽ जा तू न ने
अरे भाइ जब क कर सका सब फर एडवाइज दे सकय ल‌ ना
हँ हँ बताय तू
हम का बताई बतावा
वही सब बताइ दरम तोलेस त री छोड़ि देब ने ई साल बाद
देखा छोड़ो दे सकय नहि त रहब यहीं निकल जाइ तऽ फिर छोड़ दे न निकली तऽ फेर यहीं रहब
हँ
त्योहार कैसन जाइत छैक
अरे हमू ा लते छड़ चाह ल छोड़ न पाब त त आल काहि बताइ हम माइ बाप त चल रहे तीं बताए हम बोलेथे माइ बाप बोले बनेरबे वहाँ जाे
हँ
हँ यही पढ़ लेत यहीं रह यही ढूंढ मतलब तऽ डालते ने ऐसा ता है न तू बताबह कि हम ता कहलै हम साढ़े आठ हजार केँ नौकरी करत रहि ओकरा संँ का हग मिली अभी दू महीना बाद बारह हजार रुपआ होइ बारह हजारमे का होइ हमर आ ओह तितना धितना ध ह वही बोल एते बार हम भाग जेबय झगड़ासँ
मेे भाय केँ कहाँ जेबअ रहुआ
हम बोले तर लबा हमरा त ला तरा त ले गारजियन बतबा मानबे नहि
अरे की करबा
आइ तऽ हम अपन लाइफमे मतलब अपना जीवनमे पछतावै लए नहि चाहत कि हम हम अपन मनकेँ तलतै तऽ आज हम ई होती आज गार्जियनकेँ मने चली तऽ ई होयली अइसे नहि तय चाहती हम अपन मनसँ बर्बाद होइ वही ठिकबा
अर त तू तू समझत बड़ा छै ने लेकिन गारजियन नहि न समझय छैक
ब्लेम नहि ने रहि कि ह हम य अपन माय -बाप त ने बोल पाय तू त तू जाना ई तरह ओ तरह--‌ आँ हम अपन मन त पाइप ठीक बा नहि त कुछ न कुछ करियए लेब अपने से एहिइसा नहि बी नहि करे प
फेर ओ का कहि हम भी
हे हम तब अपने हम सोच लेली हम बर्बाद हो जाउ सब मन्दिर बा ई चाहे डालते तुछ ने बा जो हम यहाँ रहब
अरे रहुआ तू समझत बा ने गार्जियन समझ जाइ तऽ फेर होइए जाइ
गार्जियन समझे चाहे नहि समझे हँ ई हमर कह बाहर नौकरी लेलत प पन्द्रहो बीस हजार के सीम तोड़ब आ फेक देब हम देखथिय त सीम क फेड देम दिस द पेयर हाल दाय हो ओ लफ द हो जा
अच्छा बा अच्छा सोच रखले बाड़ा
आउ बताब तू बताए
का बताइ हम
बताए तू तईसे मदद करबह हमरा ई सबमे ताकि हम अगला साल मतलब ई अगस्त सितम्बर ले मतब दशहरा ततले हम मतलब इहाँ से निकले ल चाहत है दशहरा फिर हम आयब नहि दशहरा केँ बाद चड़ी ाल दे रह हा त तहि ने आे श्यामपुर मे दस दिन त एग्जाम होला समझ ल वहाँ फेर दोस्त हयैबा नहि तऽ फेर रूम लेब
हँ देखा कही देखा बाहरे देखा छैक नहि तऽ फेर फस जैबा
हँ
चलऽ रहुआ ठीक छैक
ठीक छैक ठीक
ठीक छै